लौ
नमस्कार
जी नमस्कार आओर बताय अहाँके की हाल छै
हँ हमर हाल चाल सब ठीक नीक छै सब लोग हमर हमरो स्वास्थ्य नीक छै हमर माता पिता भाय बहन सब लोग के स्वास्थ नीक छै अहाँके बतय न आहाँ के हाल चाल नीक छै अहाँके माता पिता भाय बहन बाबा दादी सब कोइ के हाल चाल नीक छाय
जी हमरो यहाँ हमर घर परिवार के सारा लोक खानदान मे सब केनो सब निक
परिवारमे सबलोग नीक छै न
जी सबलोग नीक छै सबके खाना पीना खायके सब आराम करैय छैय, सुतैय छैय सारा लोग निंद लेबै छैय, अहाँ बताउ न अहाँके परिवार मे सब लोक सब नीक छैय सब कोनो सब दिक्कत तँ नै नैय छैय।
न हमरो परिवारमे कोनो दिक्कत न छैय, सबलोग नीक छैय सबलोग खुश छैय अहाँ लोक के कृपा छै आओर बताबै छियै न अहाँके खाना भऽ गेलै
जी हमर तऽ खाना भए गेल छै अपने के खाना भए गेल छै
हँ हमरो खाना भऽ गेलै हम खयले छीय आज दाल चावल सब्जी तकारीमे रहलै छै आलू चना आ पनीर के तकारी रहल छै फेर रहल छै सलाद सलाद मे रहल छैय, घिउरा अ घिउरा के ए घिउराके भुजिया रहल छैय, आ सलादमे रहल छैय अ खीरा रहल छैय, गाजर रहल छैय फेर आय चुकन्दर रहल छैय, निमू रहल छैय, चाट मसाला रहल छैय इहेय सब रहल छैय, चटनी रहल छैय, आम कच्चा आम के चटनी मेअ हरी मिर्च आ निंबू रहल छैय, बड़ा नीक से आज खाना भलैया दिल खुश हो जाइ छैय खाके खाना। आओर बतायै छी न अहाँके खानामे कथि-कथि भऽ गेलैयै ह
हमरो खाना आज के बड़ा नीक आओर बड़ा स्वादिष्ट लागलै लगबै छी की कितने दिन बाद एतना निक खाना खाए छे हमरा खाना मे रहै से आज रहै छै भात रहैय छैय, कतरनी भात रहैय छैय दाल रहैय छैय। फेर जे टमाटर वाला दाल रहैय छैय, ओकरा बाद तरकारी ने आलू आ सोयबीन के सब्जी रहैय छैय आ केतना दिन बाद सोयाबिन के सब्जी एतना नीक तरह से फैलै छैय, ऊपर से एगो आमो रहैय छैय। आम से एतना मीठ लागैय छैय। जर्दा आम छैय तऽ बड़ा नीक लागैय छैय, खाय मे आओर बड़ा मौजो आबैय छैय खाय मे आओर एतना अब तऽ जर्दा आम के समयो लागैत जाइय छैय। च चल गेल छैय, अब तऽ बड़ा बाजारो मे कमेय मिलैय छैय, अब तऽ कोनो आओर आम मौसम आबैयतै एतना हम तऽ खाली जर्दे आम खाय छियै, जादा तरऽ उहो मौसम जाइत हैतैय बर ओहो आय जादा आमो खाय लेतैय। एहिबेर तऽ मात्र पाँच गो स दस गो आमे खैयले हम अहाँ एहिबैर आम खैएले छी, अहाँ कितनागो आम खैय लेलेे छिय एहिबार।
हँ हमहूँ बहुत आम खैलेय छीयै, बड़ा नीक-नीक आम खैलेय छियै। आममे जैसे कि हम खैयले छियै जर्दा आम खैयले छियै। किसिनभोग आम खाय लेलेे छियै, फेर खाय लेलेे छियै, बीजूक-बीजुकता आम अभी नय लागल छैय, लेकिन ओ ओ डम्हैल ना होइ छैय, उहो बड़ा नीक लागैय खट्टा लागैय छैय, बड़ा नीक लागैय छैय, बीजूक आम डम्हैल आम खलैय छियै। फेर अ कि मालदअ आम खैलेय छि मालदअ तऽ पाकिए गेल छैय। करवाइट मे पका के खलैय छियै। बड़ा नीक ई आम ई सब लागैय छैय, अभी तऽ धीरे धीरे आरो सब आम पाक कहैय छियै तऽ आओरो खाइ छी अहाँके बताबै छिय नय, अहाँ के आम मे कोन-कोन आम खा लेलेे छि
जे हमहुँ आम मे अभी जादा कोनो आम नै खैलेय छि जर्दा आम खैलैय छि साएद बीजू खैयलै छी बड़ा नीक लागैय छी आम के तऽ स्वादो ई त बात छै आमो अभी के स्वादो बड़ा मस्त होय छै की हम अहाँके बताउ एतना मिक्सवाद के आम त को बड़ा जिंदगी मे कबो खाइ छै अहाँ अपना बताउ न अहाँ के सब हाल चाल समाचार सब लोक कैसन छै
हाल चाल समाचार लोक तऽ नीके छैय। अहाँके बताबै छियै, न अहाँके हाल चाल समाचर लोक नीक छैय।
हाल- चाल समाचार अभी नीक ना छैय, अभी तनी सँ समस्या भऽ गाएल छैय।
ओ अहाँके हाल चाल समाचार लोक काहेन नीक छैय।
अभी एगो समस्या भऽ गेल छै से समझली
कथि समस्या भऽ गेल छै
ई छोड़ू ने आएब तब अहाँ से बत- एहि सब बियातेमे मच्छर मुँहमे चलि गेल छै
ओ-अ ओ-आओर बताबै छियै अहाँके खानामे अहाँके खानामे सबसे स्वादिष्ट भोजन कोन लागै छै कोन व्यञ्जन सभसँ नीक लागै छै
खानामे सभसे नीक व्यञ्जन तऽ हमरा उहे सब नीक लागे छै जे अहाँके बताबै छी जैसे सादा खाना बड़ा नीक लागै छै ओकरा बाद तनी मनी एने ओने करै छी तऽ तनी माँंसाहारीमे चल जाइ छी तऽ अंडा बड़ा नीक लागे छै तनि जंक फूडमे चलि जाइ छै तऽ जंक भोजनमे चल जाइ छै तब हाँ पिज्जा बर्गर पेस्ट्रीज केक फराउटा मखन अचार ई सब बड़ा नीक लागै छै एगरोल ई सब बड़ा नीक चाउमिन अहाँके तऽ अन्हुके तऽ ई सब नीक लागै होइत छै की
हाँ हमरा नीक लागै छै मने ना लागै छै हमरा नीक हमरा ईसभ तेल तेल वला व्यञ्जन सब ज्यादा मसालावला व्यञ्जन सब नीक नहि लागै छै लेकिन अ-म-मलतब मजबूरीमे खाइके पड़ै छै लेकिन पहिले तऽ हम नहि खाइ रहियै ई सब अब खाइके पड़ै छै फिर भी हमरा नाम नीक लागै छै ई सब आत्मा से नऽ नीक लागै छै ओ-अ-आओर बताबै छियै नऽ अहाँके श- शाकाहारी शुद्ध शाकाहारीमे कोन भोजन नीक लगै छै
हमरा तऽ शुद्ध शाकाहारीमे पूरी खीर आ कचौरी लागै छै अच्छा नाकि पूरि आ तनी मनि कहूँ कहूँ लिट्टीयो खूब नीक लागै छै ओकरा बाद पनीरके सब्जी एतना नीक लागे देखियो ओकरा सामने हम केकोरो कुछो बोलबो न करै छियै अहाँ एगो बात बताउ हमरा अहाँ कल सवेरे तऽ हम कले जाइ छै अहाँके मोतिहारी तऽ अहाँ कितना बजे शामके जाइ छै
अहाँके अहाँके किछो भे-भऽ गेल छै का नीन्द उंद लागै छै का
जी ना तऽ हमरा अभी तो अभिऐ नींद थोड़े आएल
तहमे तहाँ आ भौँएाल लेखा बोलै छियै कि हमरा जाइके छै शामके तऽ बोलै छी अहाँके सवेरे जायके छियै शामके कए बजेसँ जाएके छियै हीं-ह हमरा- हमरा ए सुनू अहाँके हम बताबै छी अहाँ हमरा सुनू बात हम जाइत छियै ए-शामके ए-छओ बजे अ-मने घरे से चल जाइ छियै मोतियारी स्टेशन पे चलि जाइ छियै ओकरा बादमे आ आठ आठ बजे दस आठ बजके दस मिनट पर ट्रेन छै रेलगाड़ी छै तऽ उ पकड़ लै छियै फेर रक्सौल चल जाइ छै वहाँ से ट्रेन छै आनन्द बिहार केँ तऽ उहाँ से जाइ छी
तऽ चलू तऽ अहाँ तऽ बड़ा नीक जगहसँ जाइ छी तहन तऽ बड़ा अच्छा बात बतैलै छी पर ई बात बताउ रात के ट्रेन छै तऽ सवेरे केँ ट्रेन नऽ मिले छै अहाँकेँ की
ना अ इहाँ से तऽ रक्सौल तीन घंटा मे पहुँचा दै छै तऽ साढ़े आठसँ रेलगड़िया छै नऽ तऽ औतै साढ़े आठ से रेलगड़िया आठ बज केँ दस मिनट उहे साढ़े आठ सँ रेलगड़िया छै तऽ हम इहाँ से च उ रेलगाड़िया छै रक्सौल केँ रेलगाड़ी छै बाबू धाम मोतिहारी से तऽ अहाँकेँ बता दै छिये कि हम आहाँ एगो हमर मित्र छथिन ओ साढ़े छ मे हम निकलि जेबै मोतिहारी स्टेशन आ ओकरा बादमे स्टेशन से रक्सौल केँ रेलगाड़ी पकड़ लेबै आ ओकरा बाद मे रक्सौल चल जेबै आ रक्सौल से आनन्द बिहार केँ जवन तेरेन - ट्रेन छै उ अ परसो केँ मने बिहान केँ भोरवामे पाँच बज केँ दस मिनट कें ट्रेन छै तऽ भोरबा मे पकड़ लेबै काहेकि रक्सौल दूर छै तऽ भोरबामे तऽ जा नऽ पबै रक्सौल बिहान अ परसू ओहीसे हम सोचै छियै कि तऽ हम चल जइयै आ आजे शाम केँ आजे ए सत्रह जून केँ चल जाइ छिये तऽ ठीक रह रहतै ओहिसे नीक रहतै
अहाँ केँ जो कागजात बनावत रहे छै ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड केँ नाम्बर जोरबा लै कऽ जुर गेल
हँ हमर सब जुड़ गेल छै सब नीक से भऽ गेल भगवान केँ कृपा से सब नीक से भऽ गेल कोनो चीज केँ अब टेंशन नऽ छै अहाँकेँ ए ब ता दू कि बिहान ई पोस्ट ऑफिस मे जाय केँ छै आ खाली एगो नम्बर लिंक करा लेबे कऽ छै जवन ई नम्बरवा छै उहे लिंक करा लेबै आ चल जाय छी
हम तऽ जाइ छी शाम केँ छ बजे साढ़े छ से
पोस्ट ऑफिस मे अहाँकेँ शाम केँ जाइ छी तऽ पोस्ट ऑफिस शाम केँ तऽ बन्द
नऽ हम जाइ छी यहाँ से मोतिहारी आ लेकिन पोस्ट ऑफिस जाइ छी हम ज - जाइ छी अहाँ से बता दू कि साढ़े दस मे जाइ छी पोस्ट ऑफिस
कोन पोस्ट आफिस इहाँ वला जाइ छियै कि मोतीहारी वला जाइ
नऽ हमे यही वला जाइ छी काहेकि एताहु जोर दै छै। आ पहिले तऽ कोशिश करबै करै छै कि ओ पोस्ट ऑफिस में जौन पैसावा छै अटकल नऽ निकलै छै कोनो कारण बस ओ निकाल लेबै छी निकलतै तऽ निकाल लेबै छी अगर न निकलयवला होइ छै तऽ नम्बर पहिले जोड़वा लै छी आ अबइ तऽ नम्बरवा जुड़ल रहतै आधारो कार्डसँ नम्बर हो गेल छै कने कनेक्ट हो गेल छै आधार कार्ड से तऽ दिक्कत नऽ होइ छै पोस्टो ऑफिस मे जाइत छै तऽ वहाँसँ जल्दी जल्दी फटाफट सब काम हो जेतै ओहि से हम नम्बरबा जु जुड़बाबै के खातिर उद्देश्य मे जाइ छी बिहान
ठीक तऽ चलूं से बात कर के बड़ा नीक लागल छै अहाँ के फेनू बात होय छै ठीक छै अपन खयाल रखब
ठीक छैइ